मस्ती
जी नमस्कार, और बताउ ने अहाँके की हाल छै?
हमर हाल चाल सब नीक छै, सब बढ़ी छै, ते और बताइयो। बाहर सब नीक छै, घर परिवार के सबलोग नीक छै। माय बाबूजी, भाय -बहन, सब तऽ सब लोग के नीक छै।
जी सब तबीयत, सबलोक के नीक छै। अहाँके जानै छियै ओजे अंतिमो फोटो न भेजले छी
ह त त त फोटो छै। काला काला पूराआरी आरी बादल देखैय छै। अरवक फोन के कितना जुमिंग स्टे जूमिंग कितना रहै छै।
दस देले छै, तऽ उहें अंतिमो पूरा फोटो छै न, ओ एकदम दस जूम स छै।
ब दस में बहुत बढ़ियां दूर जाइ छै, बहुत दूर जाइ छै कैमरा रौआ।
अँ अब उतना तऽ चाँद के आर-पार तऽ न दिखाबै छै, लेकिन तैयो चाँद दिखा देबे छै, कि उवे चाँद ओ उतना बादल
बहुत ठीक गो कैमरा बड़ा छै, बहुत अच्छा फोटो आय छ
एगो देखै छियै एगो लै एगो उ मतलब रेखा जैसन हो गेल छै, का पता कैसे हो गेल छै, कितना मस्त
हम्म बात र सहि कहै छै, आओर बताई रौआ सु सुनै छियै क रौउआ कम्प्यूटर न लै छै, कम्प्यूटर रौउवा बहुत दिन से बोले छै, कम्प्यूटर रहै छै, सेटप बैठाइ छै, टेबुल रहै छै, त रौउवा अभी छोड़े कहै छय इ लेवे।
बोलै छी न कि भैया के हम बोलले रहै छी, त भैया बोलै छै कि हम खरीद दै छी। कि आब अगला साल मतलब कि कॉलेजमे जाइ छी, कि बाहर जाइ छी। के जानै छै अगर अभी हम लैयो लेबय छी, अच्छा खासा तऽ हमरा सब सीखैके छै, तऽ सीखैमे की होइ छै कि हमरा मतलब कि कोनो समस्या आबै छै, तऽ हम कहबो इनका से पूछ हम कहबो उनका से पूछब तऽ सारा लोक के तऽ घर न बुला सकै छि, केकरो घरे जायो के होइ छै। एंड सारा लोक के तऽ घरे बोला-बोला के देखाबे जे अच्छा-अच्छा के एगो बढ़िया मतलब ले लेबय छी। लैपटॉपे आ ओकरा बाद अगर दिक्कत होइ छै त, लैपटॉपवा त केनाहु रख के ले जाय छी। ले जा सकै छि, ऊपरसँ गाँव-गाँव देहात छै तऽ यहाँ पे अहाँ जानबे करै छीयै कि तोइकको मत मतलब कि बिजली कटै छै तऽ दू-दू दिन तक लाइट न रहै छै तऽ कहाँ से चले छै। आ ओकरा बाद मे ओकरा ल इन्वर्टर इ सब रखै के छै, इन्वर्टर सब कम दाम मे न नऽ दै छै। ओ इन्वर्टरे खरीदे में जयादा स पच्चीस संब तीस हजार रुपआ लागि जाइ छै अब बता तब वहैं के
हम्म रउवा बाद त सब नीक कहै छै, कम्प्यूटर चलाए त लाइट ज जड़बै बला अहां रहै छै सब
ओ आ अँ ज आ जहिमे इहो ना -इहो ना पता छै कि अगर छौ महीना बाद अगर अब जैसे कि बढ़िया रिजल्ट आ जाय छै, हमर परीक्षवा सब नीक चल जाय छै। तऽ केने रहे छै, तब जाए छी तब कंप्यूटरवा इ सब के केना ढों के ले जाय छै। अहां
अँ -अँ -अँ हमर बात सब नीक कहै छै, लैपटॉ प कहीं भी ले जाइ छै, टूर पे जाइ छै काम पे जाइ छै, कही बाहर पढ़ऽ जाइ छै। त ले जाए छै, कम्प्यूटर त एक अस्थित रहै छै। जहां रु रूम रहै छै वही पे रहै छै, कम्प्यूटर तऽ पि छोट चीज बा ना छिके रौवा बहुत ले जाइ छै ट्रेनिंग करे। त लेपटॉप लेबय के त काफी अच्छा रहै छै। ठीक छै त और बताइ ज रौवा इ टुवल पर रौवा कहाँ जायके प्रोग्राम बनाय छि।
बारहवीं बाद अगर हम सोचै छी जानै छी। अगर हमर पचहत्तर प्रतिशत नंबर आ जाइ छै। तऽ मत मतलब कि जाइ छी जर्मनी के मतलब त्राई करै छी को प्रयास करै छी अगर ना आइ छी तऽ मतलब कि देखै छी कैसे होइ छै नहि तऽ कॉलेज मे जाए छी कोन अहाँ चलै छी कॉलेज मे
ह जरूर चलै छै ओ बताइ छै ओ कहाँ जाइ छै कहा न हम तऽ सुने छियै जे ओ बंगलोरू के टुवेल बार जाइ छी तऽ हमी सोचै छी बैंगलोर हम जाइ छी टुवेल बार ट्राई करै छै स्किलो बढ़िआ सिख जाए छै कयो बढ़िआं जॉब कुछो लागि जाइ छै क बढ़िआँ तैयारी करै छियै जे कुछ मिल जाई छै ओर करै के तैयारी हो बढ़िआ हमरो त जरूर जाइ छी तरो टुवेल बार बेंगलोर जाइ करै छै रउवा जाइ छै कि नहि जाइ छै
जी जाई छी नु
सब तेयारी अ टुवेल करै छै नऽ अभी अभी सब पबि नऽ अभी रउआ ई य य य शहर मे रहे छोड़ दे छोड़ दै छिये न रहि जाये छैय
हँ हँ आब छोड़ दै छियै सोचै छीय कि आबे के फेर दिक्कत ई छिये कि आबेए मे सामान सब लाबे छी ऊपर से कोनो ओएसे हु जादा दूर हमर घर थोड़े छै ऐसेहु मतलब की आबे के होए छै तऽ बीश- पचास या ज्यादा सौ से डेढ़ सौ में जब काम होए छै आइए जाइ छी एहि ल अभी मत कतराइ छी कि न मन करे छै कबो कबाल आबे के शहर मे
त ये इया शहरो मे के अब सब कोइ रहै छै मामाजी रहै छै कि नहि सब तऽ छोड़ै छै नानी आ नानाजी रहै छै
नऽ ओ घरो बेचा गेल छै
ह तऽ अभिए कोन रहै छै कोन रहै छै
न कोनो न रहे छै ऊहा बस मामाजी के क्लिनिक छै डॉक्टरों के क्लिनिक छै दाँत
तऽ यहाँ ई डेरा मे कोन कोन रहै छै अभी कोना रहै छै
न ऊ रहै छै अब जेकरा से बेचले छै ऊ रहै छै
हुं हं बात सही रह नीक कहै छै ओर बताय छै रउआ खाना-पीना सब हो गेल छै
हँ खाना-पीना तऽ भऽ गेल छै दम
ह सब ठीक छै ओर बताय छै रउआ गरमी पड़ै छै कि ना पड़ै छै
आब पड़ै छै बड़ा मतलब अभी तऽ तनी मौसम नीक छै अहाँके बादल लगैले छै लेकिन अब एकदम बढ़िया हो गेल छै चाँद एकदम बढ़िआ जगह छै
हम तऽ सोचे छै कि बढ़िया से बारिश बरसे छै बहुत ने गर्मी होइ छै धूप एतना कड़ा उगै छै कि बाहर निकलल में बहोत दिक्कत होइ छै पूरा बाहर निकले छै तऽ सर दखाइ छै पसेरा ओसे न हो जाइ छै ओहिस चाहय छै कि बढ़िआ स स बारिश हो जाइ छै ए तऽ बारिशे नइ आइ छै गाँव मे बारिश होइ छै
अभी तऽ ना होइ छै अब जहिया होइ छै तब हम अहाँके बताय छी
बोलै छै आवाज न जाइ छै बारिश रऊआ होइ छै उधर
अभी तऽ ना होइ छै मतलब होइ छै तऽ हम अहाँके बताब
हँ आओर बताय छै ऑनलाइन ऑर्डर करे छै कि नय खाय पिये के ओने सब मिल
एने अभी तक तऽ एक बार करले छी उ पिज्जा करले छी व रात मे त उ पात मे एक बार आयले छै अभी तक
हँ तऽ ब्लैंकेट में ऑर्डर करे छै ब्लैंकेट काफी ऑफर
उ सब ना चले छै यहां
काहे ई सब त हरज चलै छै बारह बजे तक चलै छै
ए तऽ ओ अहें के जगह सिर्फ चले छै हमनी के जगह न चले छै
तऽ ओन्ने कोन कोन ऐप छै कोन जीडी चलै छै रात के
ए एने एगो दोकनदार छै समझे छी जैसे दोकान होइ छै न मतलब तसनेगो दोकान छै एक बार रात में ऑर्डर करय छी नु समझे छी तऽ बारा रात हो गेल जैसे कि तीन चार न तीन चार बोलै छी दस बजै छै
हूँ
अ की होइ छै कि मतलब कि करले रहै छि तऽ उ बोलै छै जानै छै कि हम बोले हमनीके बोले छीयै कि छोड़ देै छियइ कल सवेरे ले जाइ छै तऽ उ बोलै छै कि डिलेवरी करा दै छै इसकुल तक तऽ हमरा घर से एक मिनट के रास्ता छै स्कुल तऽ वहाँ पे जा के ले लेबे छै दू किलोमीटर से आउ चार किलोमीटर से आत त रहै छै डिलिवरी करै
हँ आओर बताइ छै रऊआ उ साइकिलबा का करै छै वह वैह छोड़ दै छै हे छोड़ दै छै
ना सा साइकिलबा छेनु
कहाँ छै गाँवमे छै कि इहाँ छै
गाँव में छै लेकिन चलाबे छी ने यहाँ तऽ दू दू गो साइकिल छै हमरा जो
हँ सब ठीक छै आओर बताई छै र ट्वेल्थ कथी करै छै ग्रेजुएशन तैयारी करै छै कुछु और करै छै
ट्वेल्थमे ओकरा बाद हम सोचै छी कि तनी मनी तैयारी करैके
प्राय करै छै कि फे टुएल्थ में प्राय छोड़ दै छै
ना करै छी तऽ
हं पढ़ै छी र कची मे रुचि रहै छै इंजीनियर मे रुचि रहै छै
जी इंजीनियर मे रुचि रही छै लेकिन दिक्कत ई छै कि इंजीनियरिंग बने में नु तनी दिमाग लागै छै तऽ ओ तनी अभी दिमाग कम छै
ओ ना तऽ इंजीनियरंग बहुत प्रकार के होइ छै कोई जॉब पर का के इंज होइ छइ नॉर्मली कम्पनी होइ कोनो प्राइवेट भी इंजीनियर हो छै, खुब बढ़िआ कंम्पनी मे जॉब करै छै, ओ भी होइ छै। बहुत प्रकार के रूड जे होइ छै, घर- मकान के डिजाइन बनाय के इन्जी हर प्रकार।
ना- ना। उ सब ना करे के मन करै छै, हमरा मन करै छै से नहि कहै छै।
अविष्कार करै छै, अविष्कार डिजाइन बनाय छै किछ हू।
ने हमरा कम्प्यूटर पर बैठ के सॉफ्टवेयर ई सब के मन करे छै जादा।
हूं।
दरभंगा।
तऽ कुछु अपन सॉफ्टवेयर बनाय छी, जैसे खुद के सॉफ्टवेयर होइ छै। अपनो देश के सोफ्टवेयर बना के ट्राइ करे छै।
तऽ बनाबे छी, तऽ ओ सबमें पैसा न लागे छै, कोनो फ्री मे ओ सब ना बनै छै। एगो सॉफ्टवेयर बनाबै लऽ अहाँके चाहै छै, मतलब ओकरा रिपेयर करै लए, ओकरा सम्भालै लए समान चाही, जैसे अहाँके अब बताबै छी। अब जैसे अहाँ के जो मोबाइल होइ छै ने, समझे
हूऽ।
तऽ ओहिमें जे छै, अहाँ फोटो घीचे छी। ओकरा लग एगो कैमरा के जरूुरत ना होइ छै कैमरा एगो सामान हो गेल छै, जैसे अहाँ फोटो घीचे छीयै लेकिन ओ फोटो के सम्भाल के रखे ला ओक गैलरी चाहे छै, ओ गैलरी मे होकै छै, रैम, आ रोम, समझे छी ने तब की होइ छै, तऽ इसी तरह जब अहाँ कुछु कोड -कोड आ टूल लिखै छी ने, तऽ ओ जब लिख लेबै छी। तऽ ओकरा सर्वर के बैठा के रखे ला समान चाहे छै। ओ सामान होक छै, मतलब कम्पनी उ सब होक छै, तऽ ओ ओकरा लए सर्वर चाहै छै, तऽ सर्वर कहां रखम, ओकरा लए फ्री में थोड़े रखे छियै ओकरा लए, इंजीनियर बैठाबे छै ओकरा बाद ओकर पूरा मतलब बढ़िया से बैठाबै छै कि। हाइक- उक ना होइ छै, तऽ एहि सभमे पैसा लागैत छै।
ह बात तऽ रोआ सब नीक कहै छै, ठीक बा फेर हम बाद मे बात करै छीयै, रखे छियै बात नीक लगै छै।
जी नीक हमरो बड़ा नीक लगै छै।